ओ हँ
तऽ तऽ अहाँके ऑफिस के की केना भेल बात
इएह सब आहां पूछले एलोहाँ
एना नइ करियौ अहूँके भेट एहिपर नइ अच्छा फेर ओसब बात नइ करियौ सुनू न
हूं
ऑफिस के की केना अछि अहाँके सीन
ऑफिस के केना सीन छै से देखियौ आक की होइ छै एखन केना कहु भऽ रहल छै पाइ लागि रहल ऊं हूं देखियौ आब की सब होइ छै लिय गौरी से गप्प करू
गौरी के दिऔ त
लो हेल्लो
गौरी की करै छैं
किछो नइ गोर लागै छिअउ
खुश रह खाना खेलें
नाइ नहि नहि टाइम प
ई सब नइ बजहि खाना खेलें
खाना जखन देबही तखन न खैब
अच्छा दै छियै
नय ने नय खाय के यै
चोट लाइग गेलै गे दोसरे ऐप डाउनलोड क क
अरे चुप क्या
डायडी के चोट लगले
अच्छा डाइडी के हमरा लागल तोरा
नहि ई पलग बहुत बेर कैए बेर तु है निकल गए आनलाइ करिहैन कटिहै देखियौ यौ कोल नहि कटिन हन
कियै
छी तु
कुछ तो रहैं
दाहि ने प्राञ्जल के दहिन
ठीक ठीक ठीक बात कर रहा तुमसे
अरे जेन जी वर्ड नै बाज
गैर लगै छै
बेवकूफ छीय तू
माफी माफी माफी
दहिन डाइडी के दहिन
सुति रहलखिन
सुति रहलखिन तोरा कोनो बात करै के लेल नहि छौ कि स्कूल मे की सब भेलौ से क आय की सब पढ़ाइ केले
सब हिन्दीमे केना कहू केना मैथिली मे बाजू
अच्छा बड़का आहाँ अंग्रेज छी त आँहा के मैथिली नय आबैया हँ
सोनम मौसी से बात कर
हुनकर टास्क खत्म भऽ गेलैय
तऽ कतेक देर तक बात करके छै
गे ई सब बात नय कैएल जाइ छै एहिठाम
हम कतेक देर बात करियौ मम्मी
करही ने ज्यादा देर तऽ जते तक तु सकै छैए बात कर चुपचाप
ओ अच्छा अच्छा
हँ तू कह न आगे गौरी उ जे तू गेम खेले छह से केना खेले छहीन
कोन बाला
जे तोरा एंजल के साथ खेले छहि
फ्री फायर
हू डाउनलोड कयल जाय छै
हँ
आ ओ अच्छा
एना ओहिमे पाय तााय नहि भेटैत छै
ओ
ओ खाली ओहिमे जेना गेम के डायमंड होइ छै न
हँ हाँ आय स्कूल में की सब पढ़ाइ भेलौ
स्कूल मे अहाँ के बतायब तऽ नहि समझ ऐत
किया हम मूर्ख आ लंच वाला केहन लगलौ तोरा आय खाना
खराब
दोसर दिन सँ नै लजैबहीन
नहि हि हि
हु
हम खेबो नहि केलहुँ हँ तऽ
हँ
एकटा तऽ केना कऽ खेलियए आ एकटा कौआ सब हमरा पास आबैत छलै तऽ दऽ देलियै
नीक काज केले गाना सुना तऽ गौरी गे मैथिली में
काइटीयो देब ऐखन फोन
एहिठाम थोड़े ने किओ छिय हम तू छीय न
नहि फेरो हमर गला एखन खराब अय
तूऽ तऽ बड्ड नीक गीत आई गबैत छलिहि आइ की काल्हि गबैय छलहिन जे हम तोरा कहलियौ लिप्सिंग करैय के लेल
हुँ एहिमे जादा आदमी जुड़े छै
नाइ एहिमे एक बेर मे एके आदमी जेना एखन हम तू गप कऽ रहल छीहिन तऽ हम हि तु तकर बाद नय और बता
ठीके ठाक सब
गेय तुहू खान ले हमरो कनि खुआ छोला भात देखि नऽ हम की
अपने जो आ लऽ कऽ खा
दियौ तोरा छोला बनेलियौ तोहर फेवरेट बनेलियौ गै
तऽ दही छौ
हँ तऽ सर्दी मे दही खेमेय
आ तऽ दऽ दे कोनो बात
ठीक छै ओबै छियो रुइक जो आओर सब कह और सब बता
एहि मे मतलब
आगे तू सबटा लंच छोड़ देलहीन हँ
अच्छा मतलब वहाँ नहि छै की मतलब बातो करू आ अपन दोसर काज कऽ लिअ मोबाइल मे
बैक हो हीन तऽ कनि बैक
ह नइ होइ छियै हाँ भऽ गेली भऽ गेली भऽ गेली
बैक भैलोअ अहिसे बजियहन तजियहन नैय हूँ आवाज जाए छौ हँ
आबैए आबैए
अच्छा
आब अबैय छौ
हँ अबै छौ आय तोहर फेवरेट खाना हम बनेलियौ तऽ तू हमरा थैंक्यू कहि दैहियन
आ सबटा दही जे खा लेलही ने
तऽ हम एखन एलियै हम सभटा खा लेलियै
नाइ काइलसँ आइ तकमे आले भैर पेट खो हले खो भैर पेट
और सब कह
तखन सँ तू पाँच बेर कहि देले हमर
हँ तऽ तू कहबी ने सुनने न
एमेस एहिमे स्पीकरो नइ छैय
नाइ रहऽ दिहिन कोनो बात नइ खाना लगबियौ कोनो बात नइ नहि छै तऽ तोरा सुनाई देय छौ न
सुनाई ते दैये हमरा लेकिन मोबाइल देखेके ये
फुल साउन्ड क देहीन आ मोबइलो देख
अरे फुल साउंड मे छै
अच्छा तू देख न मोबाईल गपो कर बता केहन बनलो निक बनलउ
हूँ
आबजो
आबै छो आवाज
हूँ पहिने लक बैस हाँ
पागल तागल छै की
किछ भी बाजि रहल छै
बिधना के लिखल ने जनलउ देख मे माँ कानैत रहलौ हे दुर्गो
हाँ झाप लो
मैथिली मैथिली
हाँ
सभटा दही खा लेलकै ई छौड़ा
कोन तुम कब छौरा तऽ तुम हो ने
तऽ के खत्म केलकै
हँ
पूरा एकदम जादा न गाना गाउ न मैथिलीमे
होइ छै
हेलो लिअ भाइजी से बात करू हेलु
हूं कहि कहीन तू एप लोड एप डाउनलोड करहि
हम हर जगह सापै छी
ग्रुप सँ हटि गेलहि
खुआब छै बड़का बड़का आ करनि छै छुछुनर वला तोरो
हूं कथी देेइ हँ
ओ कॉल एतै
ठीके
अच्छा तऽ देखा न कथी छै
म
कथी होइ छै तऽ देखा ने की छै
आइसे बन मैच
सेअर छै से सेअर तऽ की छै आखिर
हूंम्
केना हेतै
अभी कह
हूँ लागि दस द अच्छा लेकिन एक जरुर आ एक दो बार हूँ अठ्ठनी तऽ खर्च करइ नै छें कतौ आ भाषण करै छें